हेलो
हँ की हाल समाचार
ठीक अछि अहाँ अपन कहू
हमरो ठीक अछि तहन की करैत छी
अभी तऽ पढ़े लए बैठलौं हँ
अच्छा तऽ अहाँ केतेमे पढ़ै छियै
की कहलियै
कते मे पढ़ै छियै
हम तऽ बी ए मे छी आ हँ हम तऽ फाइव सेमेस्टर के परीक्षा दऽ चुकल छी
अच्छा ई बेर आब तऽ चारि साल के भऽ गेलै ने
हँ तऽ चारि साल वला मे हम सभ भऽ गेलौं तेइस से सताइस वाला सेशन मे हमरे सब बेर काल से भऽ गेलै चारि साल के
हँ आब तऽ कऽ देलकै हन हमरा सब कालमे तीने साल छेलै
अच्छा
आब तऽ चारि साल कऽ देलकै ये कोन कॉलेजसँ छी
सब छीय एतऽ राजनगर से बी एस जे कॉलेज से ह
कलेज
हँ हँ त अहाँ सब पढ़ी लिखै छियै
नय हम तऽ एखन पढ़नाइ छोड़ देने छियै कहाँ पढ़ै छियै
अच्छा ग्रेजुएशन मतलब बी ए भऽ गेल अइछ अहाँके
हँ बी ए भऽ गेल अइछ पीजी हय छै पी जी भए गेल अइछ हं
अच्छा हमरो सबके अगिला साल भऽ जेतै
हँ एखन छब्बीस दू हजार सताइस मे तेइस सताइस छियै ने
हँ तेइस से सताइस वला सेशन छी
हँ च चाइर साल भऽ गेलै आ हमरा सबरमे छलै तीन साल आ फेर पी जी अहाँ सबके पीजियो अइछ ने तऽ पी जी एके साल रहतै
हँ एके साल करऽ पड़तै चाहे कोनो को कोर्स करू
हँ तऽ एक ओ तऽ कह ग सगे आ पी जी सगे बीएडो होइ छै
हँ हम बी एड करबै पी जी सब नय करबै टीचरवला लाइनमे जेबै मतलब एगो साइड से एगो साइड से रखने छी टीचर वला लाइन बाकी हमर सब अपना तऽ बिहार पुलिस के अइछ
अच्छा तऽ अच्छा बिहार पुलिस मे बिहार पुलिस मे तऽ छै लेकिन लेकिन बिहार पुलिस में तऽ कहे छै लेकिन बिहार पुलिस में ओते नय रह लड़की सब लेल ठीक नय छै
अच्छा किया मतलब केना ठीक लगैत अइछ अहाँके
बिहार पुलिसमे लड़की सबके कतहु दऽ दै छै ने आ तकर बाद जाक दस टा पांच टा लड़का रहल लड़का के सामने मे किछ तऽ लड़की बाइज नय कए एगो द दु बो ल क किरसै तऽ
चछा एहन कोना नय छै देखौ जे ई शौख ने सबके ने चढ़े छै वर्दी के बुझलियै
अच्छा बड़ दिक्कत अपनासँ पैघ कोन सीनियर अहाँके कोनो लड़का किछ बाजत तऽ अहाँ तऽ ओकरा खिलाफ अवाजो नइ उठा सकै छियै
गलत गलत के खिलाफ अवाज नय उठा सकै छियै की
आ किया ओहिसँ अहाँसँ जुनिया रहत पैघ रहत तऽ अहाँ पैघ जे अहाँके खिलाफ उठेबै तऽ अहाँके आवाज को नय सुनत पैघ क सुन छोट क आवाज सुनतै
देख तब त मतलब काम चलबे के लेल बुझियौ काज काज चलबे के लेल कोनो जॉब भऽ जाय तहि दुआरे लए हम बिहार पुलिस रखने छी अभीके टाइममे ठीक है
कतौ से कत कतहु से कतहु सुमशान घाट सब मे कतहु लड़की के दऽ दय छी राईत बिराईत
हँ ओ तऽ दऽ दियऔ पुलिस लाइन मे ने ई चीज हेबे करतै चाहे अहाँ कतौ रहियो कोनो कुछ कर पुलिस लाइन मे अगर ह गेला तऽ ई हेबे करता
तऽ लड़की के लेल पुलिस लइन ओते सेफ नय छै आ ने लड़का सबके लेल तऽ ठीक छै लड़का सबके कोन छै आ लड़की सबके लेल बड दिक्कत भ जाइ छै आ ई रहै छै दुनू गोटा उएह मे रहल तखन ठीक रहै छै
ई भऽ जेतै पहिले देखियौ पहिले जॉब कऽ लै छियै फेर इएहमे से ढूँढ कऽ शादी कऽ लेबै तऽ नइ ठीक रहतै
हँ सेहो ठीक लेकिन हटे नै नऽ लोक कऽ मिलैत रहै छै
हँ सेहो छै
से तऽ अपन काज कतबो
ताहि दुआरे नऽ हम दूगो रखने छीयै एगो अभी केँ समयमे बिहार पुलिस ताकि ओहिमे भऽ जाय जोब ओते समस्य नहि होइ शादी बियाहमे हमरा सभमे बहुत दिक्कत होइत अछि बुझलियै
हँ से तऽ हमरो सबमे बड़ दिक्कत
हँ तऽ इएह चाहे छी जे कोनो जॉब तब तक कऽ ली आओर तब शादी विवाह भऽ जेता ताहिके बाद हम साइडसँ किया हम टीचर मास्टर वला रखने छी
हँ हँ नहि तऽ टीचर लेल तऽ लड़की केँ बड़ नीक भेलै टीचर मऽ इ छै दस बाजे जाउ चार बाजे आबि जाउ
हँ तऽ देखियौ टीचरो मे नऽ एते जल्दी त नौकरी भऽ नहि जेता
टीचर म तऽ आब बड नीक बड निकाल इंटेंस निकाल छै बी ए पी एस सी केँ दिऔ निकालू तकर बाद जा कऽ एकग्जाम दियौ फेर ट्रेनिंग लियअ तकर बाद जाकऽ होैइ छै
हँ देखियौ ओहिमे बहुते प्रोसेस छै कि नै अथि शिक्षक बलामे ठीक आब हँ ताहि दुआरे कहलहु त तत्काल तक बिहार पुलिस भए जेता एहिके बाद हम कनी दिन जॉब उब करितो साइड से एगो हम रखनेहे छी मास्टर वला ओहिमे धीरे धीरे तब तक हमर ग्रेजुएशनो भऽ रहल अछि फेर बी एड करब बहुते ओहिमे प्रोसेस अछि तऽ धीरे धीरे करिते करिते ओतऽ तक तक पहुँचिए जेता जब ओहि अवस्था मे एबै हम तऽ उ बिहार पुलिस मे रिजाइनो दऽ सकै छी
हँ से तऽ दऽ सकै छिये
हँ ताहि दुआरे लऽ अभी केँ काल मे कनि पपा सबके की पता हेल्प भऽ जेते तऽ मदद भऽ जाए
हँ
अगर कियकि देखियौ एक बार हम सब होम गर्ड कऽ तैयारी कऽ चुकल छी बुझलियै तऽ फिजिकल मे हम सब जे हँ नहि भेल नै देखियौ छटा गेलहु तऽ लैंग जम्प केँ कारण अथि लम्बी कुद नइ होइ अछि जे जमीन पर कुदबैत अछि हँ उएहे मे छटा गेल छी हमसभ
ओ तहन तऽ कनए लऽ छटा गेलो
हँ दिक्कत भऽ गेल ओहि समयमे हमरा सभ केँ
हँ ओहिमे तऽ बहुते लम्बा कूद रहितो छै नऽ
हँ देखियौ मतलब नॉर्मली पास करै केँ लेल नौ फिट अहाँकेँ कूदऽ पड़त आ अगर नम्बर उठाबय केँ अछि जॉब लै केँ नौकरी लै केँ अछि तऽ चौ तेरह फीट लम्बी कुद पूदऽ पड़त अ ऊची कुद पूदा पड़त अहाँकेँ केँ चारि फीट गोला फेकऽ पड़त मे बारह चौदह फीट आर दौड़ निकाले पड़त तै के लेल होमगार्ड गेल
ह ब तह दब खै छै
हँ हँ ए के ने जे अथी छै दौड़ भागे छै बहुत सुधारी ह छै के होमगार्ड के बुझलियै ताहि दुआरे हमरा आरके तऽ फिजिक अथी दौड़ कूदवला सब तऽ कनि आब ठीक भऽ गेल अछि कियकि हमसभ केने छियै एक बार तऽ सोचलियै कि किया नहि एग्जाम परीक्षा निकालि लै छी हमसब पेपर बिहार पुलिसके एक बार हँ एकबार देखिये कऽ के होय के हेते तऽ हेते नहि तऽ दुनिया मे नौकरी के कमी छै कतेक रंग के नीचे
दुनियाँ मे तऽ कोनो ने कोनो नौकरी जखन लोग छै नौकरी पर उतरि जाइ छै त कोनो ने कोनो मिले जाइ छै
हँ आ मिलबे करतै एहन नहि छै घर से बाहर ओ रहि के पढ़ ल आल छियै तऽ कुछ सोच क आयल हेबे
हँ कतऽ पढ़ै छियै से मधुबनी मेऽ कथी से कॉमर्स से पढ़ै छी से
नहि हम आर्ट से छी हमर एगो जे हमरे रूम पार्टनर अछि जे रहैत रूम संगे ओ रखने छथिन कॉमर्स
अच्छा तऽ अहाँ जक मधबनीमे पढ़ैत छियै तऽ मधुबनी कॉलेज किया नाम लिखेलियै
नहि तऽ पहिले हमरा आरके सबके घर नहि ने अछि मधुबनी मे घर तऽ अछि अही भटसिम्हर के तरफ एहिसे पहिले वसवानी सब जानै छियै ने
हँ
ह ओ ओते घर अछि तऽ ओतयसँ अहाँ सबके लग पड़ै घरे पर रहै छले एक साल भऽ गेला ऐला तऽ ग्रेजुएशन तऽ हमरा ई बी एस हमरा सभके भऽ रहल अछि दू साल तीन साल पहिलेसँ
अहाँ तखन कोचिग पढ़ैत हेबै ओतऽ मधुबनी मे
हँ कोचिंग करै छीये
कथी ले कोचिंग करै छियै
आ बिहार पुलिसके कहलहुँ तऽ
हँ अच्छा बिहारे पुलिसके कोचिंग करै छीये
हँ अभी बिहारे पुलिस के करै छियै बकी देख बिहार पुलिस के जेना करै छियै ऑनली फोर मेमे बिहार पुलिस के ही नहि करबाबै छथिन सरजी एहिमे ओल सब्जेक्ट सब चलै जे मतलब अगर बिहार पुलिसमे नहि भेलै तऽ आब जरूरी नहि है कि एक गो पर टिकल रहबै की आओरो ह आऔरो वैकेन्सी सब आबे बिहार एस एस सी के फॉर्म भरने छीये हमसब ताहिस की कहलियै
बहुते वैकेंसी सब निकलैत रहै छै
हँ वैकेंसी से तऽ निकलिते रहैत अछि त इएह छै तैयारी करै छी
हमही सब बैसल छीयै हमरो आ मोन होइया किछ किछु करु
नहि देखियौ आदमी के ने जिंन्दगी मे हमेशा बिजी रहै के चाही तऽ कुछ ने कुछ करैत रहू हँ
हँ कोनो ने कोनो काम करै रहै छै ने तऽ ठीक रहै छै
हँ एना बता बहुत समयो लागत कि बैठ के की कऽ रहल छी बेकारे जा रहल अइछ समय हमर जे हमहूँसब एनाहिते पहिले सोचैत रहियै तऽ कहलियै जे बीे एबह खाली करे छी हमस एहि के संगे सगे कुछ औरो करल जाय आ बी ए मे बुझले है मतलब ओते नीक से लोक आर्ट्स से रहल तऽढ़ ह बी ए मे रहल तऽ आर्टस से आ ओते पढ़ाइ लिखाइ ओते नीक से लोक केलनि
नय तऽ बिह म तऽल गेस पेपर लो गेस पेपर ल केना के पाई क लिय आ जाक के एक्जाम दिय भ गेले
हँ इह होइ छै त कहलियै कि कम्पीटिशनो के तैयारी कऽ के देखियै एक बार कथी होय लाइन मे तऽ देखियौ मन मे कनि कनि आस थड़ा जगल अछि आ भगवान ओकरा पूरा करतथिन तऽ ठीके अइछ
पढ़बे करबै तऽ जरुरे हेतै कि जे मेहनत करतै हमसब ओकरा मेहनत नय करै छियै तऽ हमसब थोड़े हेबै आ जे मेहनत करतै तकरा तऽ जरुरे हेतै
हँ कोन नर्स रखने रहियै अहाँ बी ए मे
हम तऽ बी एम आ तऽ ऑनर्स छलै साइकलॉजी
हमरो साइकलोजी ऑनर्स अइछ
आ ग सैक्लोजिये
हँ त तऽ दुनू के मिल गेल
हँ हमरो छलै बी ए मे साइकोलॉजी हम तऽ छलियै मधुबनी कॉलेज से जी एन कॉलेज से
अच्छा नय हम राजनगर से छी
हमहूँ राजा घर त केने छलियै बारेमे
ह देखियौ हम तऽ हि आनसँ रखे बला छलहुँ ई जे सर जे नम्रदन छथिन ने उएह सरजी कहलखिन जे मनोविज्ञान राखि ले ई ठीक रहतौ से मतलब लड़की सब छै एते पढ़ लिखऽ नय पड़त गाँव घर के स्थिति बुझलो छौ केना की पढ़ाई होइ जाइ छै तऽ इएह राख रहे प्रैक्टिकलो छौ ओहिमें तबे रखने रहू हम आ हमरा की पता जे एते परिश्रम करय पड़त हमरा
नय हमूँ सब ओते नहि बुझलियै तै वएह पहिनेेब त लोको बुझे छै ने धीे धीरे पहिने ते एते ने बुझे छै जा लोकै छलै रख ले तऽ ठीक छै राख
हँ देखियौ अपना से बड़का से जेकास से पुछेहके जे ईनानज ठीक हइ ई राख ले तऽ उह राखि लय छै
हँ आब जाकऽ जते जते लोक पैघ होइत छै तकर बाद जाकऽ ज्ञान होइत छै ने पहिने हेतै ओते ज्ञान नय लोकके रहै छै चा
हूँ
आब तऽ कनि पैघ भेलै तऽ आब ने बुझै छिय कोन विषय रखबाक चाही कोन नय रखबाक चाही कमे पढ़बाक चाही नय पढ़बाक चाही चाही
ओ एतेक नय गेल नॉलेज हमरो सबके नय रहल तऽ सरे जीज बेने रहलखखिन ई बात तऽ हमसब राखि लेलहुँ
हमरो सबके सएह छले नय छले तऽ आब बुझे छियै तऽ आब कहे छ जोड़बा पर के फायदा भेल तन बढ़ले नय छियै
हँ कभी कभी एहने होइत रहइत ह
ह तऽ के कॉलेज से पी जी केेलिये आ तकर बाद ई जाकऽ जी एन कॉलेज से केने छ बी ए
अच्छा चलू नीके भेल भने कऽ लेलहु हमरा सबके कहिया बी ए हेता तऽ करब किछो
अहूँ सबऽ हेबे करत धीरे धीरे हेतै ने हमसब तऽ बड दिन केलियै दू हजार उन्नैस बच्चे मे बीए कलिये पी जी दू हजार बाइसे मे बुझ चाइर पांच साल तऽ पढ़ाइयो छोड़ना भए गेलै एते दिन भेलै तकर बाद किछ नय करै छै बैसल छै एते दिन किछ के तैयार केना र रहतै तऽ जरूर ने किछ मे किछ नय भऽ जैतियै
हँऽ अहाँ सबकेते से बैठल छी ने
ह रहे छै हमँ तैयारी करबै हम पढ़बै
हं अनलाइन भी क्लास बहुत हँ बहुत अच्छा क्लास रह ऑनलाइन क लेब ऑनलाइन क्लास करै दय छै बुझलियै ऑनलाइन लइन बैठ कऽ तऽ कहलि लऽ लेब ऑनलाइन क्लास में बहुते सर सब रहे